हँ हेलो
हँ की करै छियै।
किछ नै आहाँ बताबु?
नैय हमहूँ किच्छो नै करैत रहिय बैठल रहियै। बहिन दाय।
अँ
हँ उएहे चलते।
की भऽ गेल ए?
ओ जनबे करै छै स्वास्थ्य पर कोई धान। नै दै छै।
आवाज ही नहीं आ रहा है सही से। हेलो
हेलो
हाँ
छेलो
हाँ हाँ बोलो
भऽ गेल।
अरे आवाजे नै आबै या एतऽ सही से।
आवाज आबै या है आबै या कान में लगालिअ हेलो
हाँ
हँ की करै छियै?
नै किछ अपन बताबू।
नै हमहूँ कुछ नै कैर रहल छी। बस बैठल रहिये। इहै स्वास्थ्य बहुत जादे ही खराब भऽ गेल छै नऽ। हमर बहिन दाई के-
की भऽ गेलै?
योगा और नै करै छथिन आ ऊपर से- की कहै छै डॉक्टरओ कहलकै योगा और करऽ लेए जे तबियत सेहो सीरियस भेल रहै बीच में। हाँ सांस लेबऽ में प्रॉब्लम भेल रहै।
अच्छा
तऽ कहलखिन योगा करऽ लै तऽ योगा नै करै छथिन अभी सुत्तल छथिन टेंशन तऽ, होइए न जाइ छै।
हूं अभी -अभी कैसन छथिन
अभी ठीके छथिन
और सब
और सब बढ़िएं छय, और अपन बताबू ठीक छीऐ
हँ- हँ -हँ हमहुँ नीक छीऐ।
बताबु अहिंस आस्था के बारेमे बताउ
हमरो कनि भायके भऽ, गेलइ रहए तबियत खराब
हू
दवा वगैरह भेलै तब ठीक छई
हँ कहिया हमर बहिनधी के ऐनाहे भेलै।
अभी मौसमके कारण भी बहुते भऽ, रहल यऽ ई सब
हँ-हँ ऊपर से अपना सब प्लास्टिक आर जरा दै छियै। पेड़ पोधा सब अब नै लगाबे छियै ओइके वजह सँ अहाँ सब लेब मे प्रॉब्लम हो जाइ छै। ह उएह लगाबक के चाही पेड़ पौधा सब अहाँ लगाबै छियै।
हू हर साल लगाबै छियै न
हर साल लगाबै छीए हम महिना - महिना या कोनो छोटा मोटा त्यौहार पर लगाबइ छियै, अहुं ब बालो बच्चा सबके कहने छियै, तऽ लगाबे छय।
अच्छा
हुं ओहे आओर- आओर बताबू
हमर तऽ, ठीके छय, अपन बताबू हेलो
हेलो
हँ बाजू ने
हँ -हँ उहै कहइत रहुं आ हमरो सबके स्वास्थ छय जै इतना जदा खराब भ जाइ छइ, कुछ भी होइ छय तऽ अपना सब उतना अथी सर्वाइव नए ने करत दै छियै
एखन समय बहुत खराब छय।
हू -हुं
सब खाना पीना मे सब खाद वाला चीज सब खाय छै। छय जेकर कारण सबके इम्यूनिटी सिस्टमसँ खराब भऽ रहल यऽ
हँ -हँ ह आ की कहै छै आ फेर से पेड़ पौधा अहाँ लगाबू ओहिसँ चारू तरफ पेड़ पौधा हम तऽ लगाबे छीयै।